त। ठीक है छौ अहाँ ठीक छी।
हम।
ह आ मुर् सब बड़िए। ठीक।
ह। हमहुँ सोचलहुँ बहुत दिन भऽ गेल छ छलै गप केला आ सोईचे रहल छलहुँ फोन करै द। अ फोन कऽ लेलहुँ अहाँके
नीक एयलहुँ बहुत नीक एयलहुँ।
अपना सब कहिया कतऽ सब। घुमै नहि ने कतहु गेलियैय। आ मेन छै अपना सब कतऊ घुमईयो लै नहि गेलिय ई बहुत दिन से। हँ ओहि टाइम मे अपना ओत जे ऐल छलै।
हूं
हँ याद आयल अपनासभ जे ई मेहमान जे आयल छलय अपना ओतऽ ई काज जे अथ ई वला ने करे लै ऐल छले बेकरी बला जे काज करे लै ऐल छले।
हँ
तऽ ओ ओकर कनिया पहिले तऽ ओ आयल छलै लै अपने फेर ओकर कनियां आयल। फेर दुनू गोटा रहल छलै फेर अप अपना सब घुमैत फिरैत फेर ओहे कहलकै कि चलू ने से भौजी अपना सब नेपाल नहि गेल छलहुँ कहियो आ ओहो सब नहि गेल छलै जनकपुर दिस तऽ कहलकै चलू घुमि फिर कऽ अबै छी। अपनो सब गेलहुँ ने उएह दिन याद करै छलहुँं जे कते मजा आयल छलै जाहिमे। एकटा ये एगो पुल याद अछि ओ जे पुल छलै एगो जे एके बेरमे कुदा देने छलै ओ पुल के। हँ तऽ सएह सब जे छै ने पुल छलै। तऽ कहियौ ने आओर समाचार सब।
आओर सब ठीक अछि। गेल छलियै तऽ अपने सब घूमै तऽ ओतहु कते मंदिर सब घूमब गेलियै
ए ओतऽ मंदिर मे जनकपुर भऽ गेल फेर अपना सब अन्दर जैतियै लेकिन फेर राति भऽ गेल छलै तऽ जादा घुमि नहि सकै छलहुँ।
नहि सुनि सकलियै। जतय अपने सभ फेर बाजारमे ओतय जे लेलियै जकरा अपना सभके गाँव घरमे गोबर छत्ता कहै छै ओकरा मशरूम कहै छै?
हँ हँ मशरूम जे अथी मीट जेना लगे छलै सब्जी बनल जे छले अपना सब के त ककरो बनैले न अबै जे
नहि इमहर सब ओकरा कहै छै ऐ गोबर छत्ता छियै।
हं गोबर छत्ता है अपना सब दिस एना अपना सब जे देखतो छियई न ओ लीची गाछ सब के नीचा मे उगि जाइ छै छलै गोबर छत्ता जेना। लेकिन यौ ओ जहर होइ छै। ओ जे । जे छै से ओ मशरूम पर। केना भेल ओजहर भेलै मशरूम जे होइ छै से अहाँ के केना होइ छै। पता ह छै ।
केना?
हम कहै छी देखियौ अपना ए मशरूम के खेती मे बहुत मेहनत छै लेकिन ई जे कहबै न बहुत नीको लगै छै ओ खेती करमे । अहाँ के एगो रूम रहत ठीक छै। तऽ गाय -अथी सब नई। खायइा गााय सब्जी । अथी घास । खाय चारा खाय। फेलका कुट्टी । तऽ कुट्टी या भुस्सीे के। की करियौ अहाँ -अथिी पानिमे फूले लए दऽ दियौ एक दिन। फेर ओहिमे चूना दऽ दौ । फेर ओकरा की करैत छै अथि फंगिसाइड सभ किछो किछो मिला दैत छै ओहिमे । फेर मिला कऽ ओकरा । अथी मे केलक पूरा मिला क फेर पन्नी लऽ लेलक पाँच किलो वालला।
अच्छा -अच्छा।
आर । पाँच किलो वाला पनी मे अहां के। ओ मिला दै छै फेर रखलक कत क। ब सब बन बन। एग्रक नहि होै या। र पढ़ा क देलो। तऽ घर मे ओकरा। पू पै घर च पूरा पैक जेना नहि ने रहल घर आ मान कऽ चलू क दू रंगग के अपना मशरूम होइ छैगो व छै एगो एगो सीधा सीधा जेना रहै छै हमरो याद छैत बढ़ाकि।
अच्छा । तऽ अहाँसभ तऽ ओत करै छियै खेती ओकर ।
खेती नहि करैत छी लेकिन हमहूँ पढ़ने छलहुँ अथीमे मैगजीनमे । की केना होइ छै बहुत बढ़िया होइ छै। ठ ओकर ।
तखन तऽ अहाँके बहुत ओकर ज्ञान अछि ने।
ओते नहि अछि ओहिमे पढ़ने छलियै फेर बिया जे होइत छै ने ओ दऽ दै छै फेर अहाँके की करै छै ओकरा घर मे होल्ड कऽ के रखलक आब देखियौ जेना ओहिमे गेलियै अहाँ ठीक छै तऽ फेर अहाँ पूरा नहा धो कऽ साफ जइय नहि तऽ कनोहि फंगस लागि जेतै । तऽ अहाँके फड़बे नहि करत मशरूम। बुझौ ने कनि मेहनत छै खेती मे लेकिन खाइयो मे नीक लगे छै आ मार्केटटो में बहुत नाम छै मशरूम के पहिले के टाइम के आदमी सब ने ओकरा गोबर छता कहि लै। अान गेलो सबके
हँ।
सब जेना शाकाहारी आदमी छै। ओकरा लेल बहुत बढ़िआँ चीज छै मशरूम। खाायमे एखन तऽ देखते छियै अहाँ अपनासभ अपना सबके किसानो देखते नहि छै आइ काल् खाली अथी दा यूज करै छ खेत मे आ सत छै आइ छै की आइ। अथे दबाइसभ यूज कयेलक आ अपनासभ चाहै छियै कि ऑर्गेनिक खेती हुए।
बिना दवाइ खाद पानि वाला हुए।
हँ ऑर्गेनिक खेती मे की रहल ने कि देखियौ सेहत नीक रहैत छै सभके आ पुरना जमानाके लोकसभके देखै छलियै कहाँ जा्यादा दबाइसभ यूज करै छलै।
नहि करैत छै ओहोमे कनि मनी किछो भेल तऽ ओसभ अपन दबाइ यूज ल लै अपन दबाइ पहि ल
ह अपन ओ अथीसँ बनाबै छै बझलियौ सब। जे बायो पी रहै छै। बायु मतलब इएह जे खेती
अइ भेज दी बला अपन समोसा।
एना जैविक अथ खादाद्य होइ छै। जैविक खाद पहिलेके टाइममे ने जे भी खाद बनाबैके जरूरत नहि होइ छलै की करै छलै चाली होइ छलै ने खेत मे अखन के टाइम मे अह क को खेत मे खोदबे तऽ चाली नहि रहत। कियेकि ट्रैेक्टरो के आबि गेलै ट्रेक्टर मे अबै छै अथी रोटावेटर ओ की करै छै माटि के पूरा फोड़ि दय छै।
पहिने तऽ गौ अहाँके अथी गाय अथी बरद से होइ छलै।
बरदस होई छलै बढ़ियां रहल हरस जोताइ छलै। तऽ नीक रहैत छलै आ एखन देखैत छियै अहाँके ट्रैेक्टर एतय जोति देलक पूरा ढेलाकेँ पोड़ि दैत छै आ खेतमे जे नमी रहैत छै ने वास्तु जे रहैत छै। ओ सबटा उड़ के चलि गेल हवा मे। तऽ खेत के जते भी अथी कार्बनो जे होइ छै कार्बनो उड़ि जाइ छै। आ पहिले देखेेतई वैह आजू के टाइम मे अहाँ सब के टाइम मे देखैत हेबै टमाटर सब कते बढ़िया होइ छलै नीक टेस्टियो लगै छल एखन दवाई दै देत आ बड़का बड़का टमा टर भऽ जैत आ केहनो नहि लागत खाईमें
आ बड़का भऽ जायत आ आब की होइ छै जे गाछमे अहाँके एक रत्ती टमाटर पैघ भेल ओकरा जे नहि तोड़ब तऽ अहाँके तुरन्त सड़ि जायत।
एतऽ सईरे जाइ छै ना। केहन केहन भ आब अ अखन जे सोचबै बिना दवाइयो के उगाबी से होइते नहि छै, केतबो अहाँ खाद दऽ दि अथी दऽ दियौ नेचुरल तरी किछु ने किछु प्रॉब्लम भऽ जाइ छै पता नहि ऐना किए भऽ रहल छै।
तैयो अपना सबके गाँंव घर के आदमी सभ कनि चाहै छथिन जे कमे दबाई के यूज करी दबाई नहि बेसी करी जे
से तऽ अपनो सब के देखे ने छियै आ अपनो सब के जे दलान पर उगल अछि। मिरचाई के गाछ सब टमाटर सब ओत बिना खादे पानि के
खादे पानि के वैह अखनो मोन भेल तऽ तोईड़ के लो आनू। मिर्चाई
पर जख जखन मोन भेल जेना धनिए पत्ता अछि धनिये पता तोड़ि लिय। किछो कनी कनी चीज अपना घरारी रोपल अछि अपन कनी कनी उगा क अपन मिला दियौ आ गरमीयो तत्त नै लगैयै न गाँव में कहई छलै पहिले के टाइम में गर गर्मी न छै अखन देखे छियै कते गर्मियो भऽ गेलैए
तऽ पहिनेकेटाईममे गाँव सभमे अहाँके बेसी गाड़ी बस नहि चलै छलै शहरमे चलै छलै आब तऽ स शहर आ गाँंव एक भए गेलै।
हँ एक भऽ गेलै सएह छै।
तकर ओकरो गर्मी छै ने।
आ गर्मी रहबे करतै यैह ल क छई आ लाईट अत्ते कटत जे और गर्मी बढ़ा दे
बहुत आ मेघ सेतेनाही अहांके कखनमे
एक रती बारिश भेल ई भेल तऽ अपन लाइट चलि गेल तऽ गर्मी लागल ओना गाँंव घर क छै ने गर्मी बर्दाास्त हो ले छै आदमी।
हँ गाछ बृीच पोखरि ब अथी सभ रहै छै लोक तऽ कनि मनि घुमि लेलक फिर लेलक तऽ कनि हवा आबि गेल पोखरि सभके ओ अलग ओ हवा जे भेलै से ई पंखाके हवा सभ किछो नहि छै।
किछो नहि छै हम की कहै छी एतेक तऽ गप्प भेलै मशरूमके जे खेती के कहलहुँ ताहिमे मे अहाँके मशरूम आबैया के नहि बनाल सब्जी मशरूम के।
हँ आबैय बोल क म मशरूम कनी हल्का भाप लगल जाइया। ओ आ क मट नहि देना बनय।
हँ की करै छै हमरा हम जे देखलियै जााबद आ नहि हम जे देने छियै बनाबै तऽ ओहिमे की करत पहिले बोइल करै छी नहि हम की करै छी त बॉइल कऽ देलहु ओरा उबाललहु
े सबके भााप लगायल जाइ छै मैथिल अपना सबमे-
हँ तऽ जत्थे भी छै ने तऽ ओहिमे की होइ छै फेर जते मसाला सब से सब दऽ दियौ फेर एकबेर फ्राई कऽ लिअ फेर जेना सब्जी नहि बनाल छै ओनाहे सब्जीकेथ क से बना कऽ बना लिअ।
ो पने तेल में दोधियो मिर्चाइ जीर तजपत्ता सब द दियऔ ओहिमे प्याज गिरा दियऔ कनि प्याज अलसा गेल तऽ ओकरो कनि दऽ दियऔ बहुत टेस्टी बनै छै मीट जेना बनै छै।
लागत अहाँकेँ नीक लगैत छै रोटी रोटी आ नहि तऽ ओ ल्ठा पराठा नहि होइए पराठाके कनि कनि बेल लिअ फेर की करल छ न बक आ फेर ओकरा अथी कऽ लियअ पराठा साथे बड नीक लगै छै एना तऽ गाँव घरमे तऽ कोइ पराठा नहि खाइ छै तेल खराब ी करल छै ने।
तेल गाँव घरमे आदमीसभ अहाँके कनि। कम खा चाहै छथिन। गाँं घर के तऽ आदमी सब तेल अहाँके तेल सब।
तबे देखै नहि छियै तबियतो कते कम खराब होइ छै।
हँ हँ से छै अपना सब के गाँंव के बेसी अखन बिना खाद पानि के लोक आदमी खाना ज्यादा खााय छै तऽ ओ। मशरूम तशरूम सब केतेक नहि पुछ।
मशरूम सब अपना सब गाँव घर मे जदातर आदमी सब। सब्ी जादा नयवका नबका खायइ छै। छै कियाकि सबके डर रहै छै ने कोन खाद। पैन मे उगल छै की भेल छै।
अपना सबके अहाँके सजमनि रहत। घेरा रहत झुनी रहत ई सब लटक रहत चार सब पर।
लत्ती वालला गाँं घरमे देखबै अहाँ ज्यदातर आदमी के लत्त। प्ती बला सब्जी ज्यादा। पसन्द करैत छी कियकि ओहि सबमे खाद कम पड़ै छै ने।
हँ तऽ उएह तोड़ि लेलक उएह लोक बनेलक। कटहरतसभ हँ। तऽ तें ल अहाँके बाहरक सामान अहाँके गाँंव के आदमी सब कनि कम खा चाहे छथिन हुनका सबके कनि डर लागे छ से बात छै।
तएसभ जे एखन तऽ अहाँ देखैत छीय कि टेक्नोलॉजी एतेक आगाँ भागि गेलैए धीरे धीरे जे अहाँके नवका नवका चीजसभ अबैत छै आइ काल्हि तऽ अहाँके खेतमे नहिो जइयौ आ अथी किछु करियो नहि करियौ आदमीके जरूरतो नहि छै ओ जीरो टीलेससँ अहाँके धान। कान रोपि देलक सभटा कऽ देलक खेत के जोतबो नहि करै छै। आ डाइरेक्टे जेना अपना सब ने। अथि गाछसभ रोपि दैत छियै आ खेत नहि जोतलहुँ डायरेक्टे रोपि देलहुँ तेना रोपैत रहैत छैियै।
लेकिन ऐसे की भेलै बौआ यौ अहाँके कनि जन सबके। पेट पर लोक कहै छलै पहिलुका जमाना के लोक सब जे जन सबके पेट पर लाातमार नहि भेलै।
लात मारने एना तऽ कहि सकै छी कक देखियौ आब। मशीने रोपि देत। फेर मशीने काटि लेतै त की हते। तऽ ओ सब अथी करबे लेकिन सब के किछु ने किछ केना हो।। चले जाइ छियै।
चलिे जाइ छै लेकिन पहिले जमानामे लोक कहै छलै जे जनसभ काज करै छै तऽ ओकास सभके कनि पैसो भेटल किछो जन बोन सभके बुझिते छियै तऽ अहाँके आब ई मशीनसभ आबि गेलै तऽ आदमी सभके कनि दिक्कत भऽ गेलै। काज नहि भेट पाबै छै।
नहि तऽ बहुते काजसभ छै कि काज नहि छै बहुत छै फेर अहाँसभके कतबो टेक्नोलॉजी आबि जेतै तऽ काज जे करयवला इन्सान जे काज करतै से मशीन थोड़े ने कऽ सकैए।
से तऽ नहिए करतै जेना एखने अहाँके बीआ छै धान छिट ल बात कहै छी तऽ बीआ हेतै ।
हँ तऽ हेबे करतै फेर उखाड़तै तऽ ओना तऽ मशीनो काज करै छै। उखाड़िक बीिया केहिमे राखि देलक मशीन मे फेर मशीन रोपने गेल लेकिन। लेकिन अपना सब देस ई छै ने। क बढ़िया गांव छै ते इम्हर मशीन सब ने लो लाबे छै। च छी चाहै छी सब मिल जुल कऽ। काज करत। सब्जी।